हँ-हेलो हँ हँ नमस्कार नमस्कार आब कहलौं जे मतलब इ अय कनी टाइम लागते अपना सबके ऐप कऽ बुझैय मऽ बुझलियै
हँ अहिना करैत करैत सीखब
हँ, अहिना करैत करैत करैत सीख जेबैय ओ मतलब अ अगर कॉल फेल भऽ जाइ छैय नऽ तऽ ओ ओय में जीरो एमाउंट भऽ जाइ छैय
हँ
एक बेर अहाँ केने छलियै जे हमरा तऽ हम ट्रेन मऽ छी नऽ हम जा रहल छी नासिक तऽ म् ट्रेन ट्रेन मऽ नेटवर्क फट सऽ हट हयट गेलै, एखन तऽ स्टेशन पर रुकल छै पटना मऽ तऽ कहलियै एतअ तऽ रुकतैय, तऽ एतअ सऽ दस मिनट पुरा भऽ जेतैय
अच्छा
हम ट्रेन मऽ छी, हम अपना हमर बेटा नासिक मऽ रहैय छैय बड़का तऽ ओक किलल आ रहल छी - एकदम हमरा सबके आ हम हम रहैय छी एक्चुली आसाम मऽ
अच्छा अच्छा
जोर हाथ तऽ ओतय हम व आसाममे एखन शुरुये भेलै यऽ अथी कि कहैय छैय समर भैकेेसन
औ ओ
तऽ भैकेसन मे जा रहल छी, कहलियै एक महिना छुट्टी छैय तऽ चइल जाय छी
अच्छा, नय तहि दुआरे हम अनुमति लऽ कऽ अहाँके कॉल केलौं यदि फ्री छी तंहि, तंय फोन केलौं
कह तऽ फ्रीये फ्री छी, लेकिन उहे - नेटवर्क काज नय कैलक तऽ अहाँ सऽ बात बेसी देर नैय भऽ पायल ओकर बाद बहुत कोशिश केलियै, कोनो बात नैय छैय अहॉं दिल्ली मे कोन जगह, दिल्लीमे हमर काक्को रहै छथिन, अहाँ कोन जगह रहै छी
नैय नैय हम दिल्ली में नैय रहै छी, हम कटिहार मऽ रहै छी
अच्छा अहाँ कटिहार मऽ रहै छी ओ अच्छा, अहाँ की हाउस वाइफ नऽ अथी
हँ हँ ओ हॅं अहिना प्राइवेट किछ किछ करै छी
अच्छा
जोर हाथ मऽ अय में तऽ इ छैय जे कोनो यात्रा पर गप करु तखन अहाँके दस मिनट असल मऽ अंजान लोक सऽ की गप करबै कतेक गप करबै तऽ कोनो एकटाक, हँ तऽ कोनो एकटा वि विषय राखि लिअ ओहिप बात करी तऽ बढ़िआँ छै
हऽ जोर हटमे मतलब अ छै तऽ फे आसामके फेमसे जगहमे जेना चारि गो सिटी आबै छै गोहाटी जोरहाट डब्रुगढ़ तिनसुकिया लेकिन जो जोरहाटमे सबसँ बड़का छै जे तऽ एजुकेशनके पूरा सिस्टम बहुत बढ़िआँ छै आ मतलब एग्रीकल्चर कॉलेज इंजनियरिंग कलेज पॉलिटेकेकनिक कॉलेज एवरीथिंग मतलब छै ओतऽ
पढ़ाई लिखाई कऽ बढ़िआं साधन छै
हँ बढ़ििया साधन छै आ दोसर वर्ल्ड के जे एकेगो सबसँ बड़का द्वीप छै माजूली उऽ जोरहाटे मे छै दोसर अहाँके काजीरंगा एक सिंग वालला गेंडा नाम सुनने हेबै नऽ
पार्क नेशनल कारबेट पार्क जकाँ छै हू
ओ खाली जोरहाटे मे जे छै काजीरंगा मे पायल जाइ छै तऽ ओना बढ़िया जगह छै शान्त जगह छै कोनो तरह के बहुत जगह देखैतबे न्यूज सब मे जेना हो लेकिन जोरहाट मे कोनो तेहन नहि सभ अपन आराम के जिन्दगी जियै छै शानंि के जिंन्दगी जियै छै बहुत बढ़िआं जगह छै
वाह अहाँ सब कतेक दिन सऽ छी ओहिठाम
अरे हमर तऽ जन्मे झोराट मे भेल हमर पप्पा रहथिन एतऽ टीचर
अच्छा
आ पापा टीचर रहथिन तऽ हमर जे छै से पढ़ाई लिखाइ सब एते भेल तकर बाद हमर विवाह भेल मधुबनीए मे खादी भं्डार मे रहथिन हमर ससुर आ तऽ मधुबनिएमे हमर विवाह भेल लेकिन हम मधुबनीमे रहलहुँ नहि कियकि हम टचिंग जॉइन कल ेने छल स्कुल मऽ टीचर छलिय ओकर बाद प्र प्रिंस्पल बनलियै पिछला साल हम रिटायर भए गेले रिटायर भऽ तऽ आब हम कोचिंग क्लास करै छी
अच्छा कोन क्लास तकके पढ़बै छिये
क्लास टेंथ तक कऽ आर्ट्स कऽ सब्जेक्ट हू सोल सोशल स्टडी हिस्ट्री जोग्राफी सिविक्स पोलिटिकल साइंस एकर बाद अहाँके इंगलिश हिन्दी ईसभ
इहो ऐप से जुड़लहु हँ
हँ हँ हमार एगो अ दी हमर पीसी छथिन नऽ हुनकर पुतोह एहि ऐप से जुड़ल छलै तऽ आबैत रही छलियै जोरहाट तऽ कहलियै कनी भेंट को आबे छी तऽ ओ कहलखिन दीदी कार एप मऽ ज्वइन करू ने बहुत बढ़िया छै ई छै उ छै हम ठीक ठीक छै आब जहन हम कोचिंगो करै छी तऽ इसकुल टाइममे तऽ दस बजेसँ लऽ कऽ तीन बजे तक तऽ फ्रीये रहै छी तऽ कऽ सकै छी हम आराम सँ तहन हम ओ है जइन कऽ देलखिन हँ अकर बाद हम हम आब जहन ओ देखलियै नऽ बहुत छै नाइन्टी टू कि ना हंड्रेड गो आदमी छै अपना एप कार्य हँ एय ग्रुप मऽ तऽ ओहि मऽ अहाँ कऽ नाम देखलहुँ तऽ ओहि सँ नम्बर नोट कऽ कऽ हम अहाँकेँ फोन केने छलहुँ
हँ हमहुँ सैह केलहुँ असलमे की छै नऽ सामान्य बातचीत तऽ करबाक नइ छै सामने बाला केँ मोबाइल मे रहबाक चाही एप तऽ एहि लऽ अहाँ कोनो अ - अ दोस आन व्यक्ति कऽ कहबै तऽ ओकरा विश्वास नइ होइ छै विश्वास नियता कनि बतबऽ परै छै तऽ कनी मुशकिल छै तैँ सोचलहुँ हम जे ई ग्रुप केँ माध्यम से ही ककरो सँ गप करू तऽ हिनका सबके तऽ ई बुझेबाक नय छै नऽ जे अहाँ कार्या एप डाउनलोड करु तऽ ताहि दुआरे सोच कहलियै इहै ग्रुप सँ काज चैल जैय तऽ कऽ लै छी छी तैय सम्पर्क केलहुँ लेकिन नय छै मुश्किल छै मुश्किल छै कियाकि बहुत गोटा जिनका हम ओ ग्रुपसँ नम्बर लेलहुँ तऽ हुनकर यदि टास्क पूरा भऽ गेल छैन तऽ हुनका आब फोन नय लगै य
अच्छऽ
अतो ओ कहै छैथ हमर तऽ एक सौ अस्सी मिनट पूरा भऽ गेल अछि तऽ अहाँ अनकासँ सम्पर्क करू
हँ सेहो हमरो हँ हँ हम सेहो छै जेना अहाँ अखन हमरा केलिये
हँ
तऽ देखलियै कि नय जे मतलब देलक जे ई इ हुनकर पूरा भऽ गेल छै
हँ
हँ तऽ ओहै बात छै बुझलियै नऽ ओहै बात छै वे आब मतलब आ अहाँकेँ रिलेशन मे जतेक छैथ नऽ
हँ असलमे सबके प्रोफेशन अलग अलग छैन ककरो समय नय छै एक एक संगे दुनू गोटे केँ फ्री हेबाक चाही से सब छै कनि
कनि छै प्रॉब्लम हँ लेकिन ओहि मऽ ओहि मऽ हम जदी अथी कऽ लेब टाइम निकाइल कऽ देखियौ जानकारीओ बहुत प्राप्त हेतै जेना आ - अहाँ छी बिहारसँ हम छी आसामसँ किओ बंगालसँ हेतै तऽ ओत ओहि जगह केँ जानकारियो प्राप्त होइ छै नऽ
हँ सम्पर्क भऽ जाइ छै
अच्छा सम्पर्क भेल तऽ हमर अहाँ कऽ मित्रतो भऽ गेल ऑ दू दू बेर - दू बेर एक बेर
अच्छा
हमर अहाँ मित्रता हेयत तऽ मान लिअ कि कोनो काजसँ अगर कहियो आहाॅं आ साम मे अबै छी हमरा कॉल करबै तऽ अहाँके बहुत सुविधा मिलत
ह हा धन्यवाद हँ इमहर आबत निश्चित निश्चित
आ हम अगर आयब तऽ हमरो बहुत अगर हम कटिहार कहियो एलहुं तऽ हमरो अहाँके कॉल क देब के ई सुविधा तऽ मिलत ने जे जेतऽ की हेतै
सही बात आ पऽ संयोग देख यौ हमरा जे एहिसँ पहिने जे एक गोटाके ग्रुपसँ कॉल केलियनि ओहो आसामेमे रहैत छथि रानी नाम छियनि हुनकर यै एहि ग्रुपसँ हँ हँ आ हुनका अरे आ बढ़िया छैन अपन सीधा मुद्दा पर आबि जाइत छथि कोनो विषय लऽ केऽ
हँ हँ ओ ओ डाायरेक्ट हमरा कॉल केलखिन रेहे रानी जे हम छी गोहाटी मे रहै छी आ गुहाटीमे रहइ छी छथिन ओ गोवहाटी मे रहै छी एना एना तऽ हमरासे ओ अपन बढ़ियासे बढ़िया जेका गप केलखिन बहुत नीक लागल हुनको से गप को के बहुत नीक लागल जेना अहाँ से बात आब हमरा बहुत नीक लागि रहल ये बहुत नीक लागि रहल हं आब धीयापुता कै गो अइछ
हँ दूटा अछि
दू टा पचास ह अहाँ तऽ कम उम्रके हब ने
आवाज से तऽ अहूँ बहुत कम उम्र के लागि रहल छी लेकिन जखन अहाँ कहलहुं कि हम रि टायर भए गेल छी त हमरा लागल कि कनि सीनियर सिटीजन से हम गप कऽ रहल छी लेकिन निक लागल इ उम्र मे आहाँ एते एनर्जेटिक छी आओर सभ चीज सभ अपडेट छी बढ़िया लागल रिटायर हमरो मम्मी केलथि हें पिछला साल लेकिन ओसभ धूर ई सभ ऐप तेप हम नय चलेऽब हमरा से ईसभ नय हेऽत हँ जबकि लिटरेचर सभ मे बहुत इंट्रेस्ट छनि लेकिन
हँ
तऽ कहत नहि नहि ईसभ हमसभ नय करब अहूँ नय करू कि करै छी फालतू छै ई छै नय नय बढ़ियां छै नय अहीं सभ करेय जाउ तऽ नीक लागल अहाँ ओहु से जुड़ल छी से निक लागल आर ओकर बादो ओकर बादो अहाँ कोचिंग सभ मे
हँ अरे जे हम ई हमरा ईक सोचै के सोच हम ई सोचै छियै जे जिंन्दगी जातक रहत तातक अपन कार्यरत रहू अपन बिजी रहू जे कोनो के चीज के मतलब अहाँके फीलिंग नय हं नय मोन मे कियाकि दू साल पहिले हमर हसबैंड के डेथ भऽ गेलनि तऽ ओ बहुत मतलब अथी भऽ गेल छलउ लेकिन फेर हम सोचै छी जखन स्टूडेंट सभ के हँ आ अपन कोचिंग तोचिंग मे लाइग बच्चा सभ रहल तै हं बिसरि जाइ छै तऽ ई सभ सोचे के टाइमे ने मिले यऽ
हँ सही मे व्यस्तताके कारण तऽ यऽ छै ने तऽ डिप्रेशन मे लोग चल जेतै
हँ तऽ ओहि दुआरे हम अपन पूरा शेड्यूल बना लेने छी जे नहि एते देर मे घरके काज करब आ किछु एन्जॉयमेंट छै जेना इ कार्या एप भेलै आओर कनि काल यूट्यूब से किछु किछु जानकारी लऽ लेलहुँ किछु किछु करैत रहै छी
लागल ई सभ पुइझ कऽ नहि तऽ आदमी सभ तऽ एकदम रिटायरमेन्टके बाद तऽ बहुत गोटे एहन छथिन जे आब जीवनमे किछु बचबे नहि कायल तेहन टाइप के डल भऽ जाइ छथिन समय से पहिने बूढ़ हुअ लगै छथिन आ अनेरो काइ अनेरो काइकाइ परिवार सभ पर करैत रहै छथिन
ह नहि ओ केलासँ कोनो फायदा नहि ने अहाँ अगर बिजी छी
हँ
बिजी छी तऽ अपनो स्वास्थ्य सभ लऽ ठीक आ घरोवला अहाँसँ परेशान नहि हैत
हँ
एक एक समय आबे छै नऽ जे घरो वालला बुढ़ आदमी से बूढ़ आदमी भऽ जाय छै बच्चा आ बच्चा भऽ गेल तऽ मतलब अहाँके काइकाइ काइकाइ करैत रहल तऽ ओहि सबसँ की होइ छै जे घरोवला परेशान भऽ जाइ छै नहि बाजे छै लेकिन मोन में तऽ लागे जाय छै ने जे ई हरदम परेशाने करैत रहिय तऽ एहिस बहरियाँ अपन बिजी रहब रहब तऽ अहाँके टाइमे नहि मिलत ककरो पर काटाट कऽ करबै आ कहै छै ने जे मतलब जीवन तऽ इएह छियै नऽ सबके एक दिन जाय के छै
सही बात छै
तऽ अपन जा तक जिन्दा रहब ता कर्म करैत रहू हमर ई सोच तऽ सोचि जे जिन्दा रहब कर्म करेत रहू कर्म कऽ क जाउ भगवानके घरमे ई तऽ कहते भगवान कहियो ई निठालला नहि बैसल हऽ किछु ने किछु सएह बात छै बुझलियै हमरा बहुत नीक लागल अहाँसँ बात कऽ क बहुत नीक लागल कहियौ असम ऐब तऽ ह थेंक यू आर कहियो आसाम आयब आसाम आबु एक बेर घुमे लऽ आ हमरा कॉल करब कॉल करब हम अहाँके पूरा जानकारी दऽ कऽ हमरा घरमे रहब
आ रेवााह धन्यवाद जरूर देख लागए नहि रहल अइ पहिल बेर गप कऽ रहल छी
अरे अहिना होइ छै ने एक दूसरा से जुड़ेसँ इएह होइ छै तऽ आयब आ दे मतलब बहुत खुश हब आब के तऽ बहुत चीज मतलब दार्शनिक स्थल भी छै
हँ
सेहो छै अहाँके कामाख्या टेम्पल
हँ
कमाख्या टेम्पल उ तऽ हँ काजीरंगा नेशनल पार्क ई सब मतलब बहुत चीज देखे लायक छै आब आ हरियाली भी बहुत छै ओतऽ
हँ ओहिठाम तऽ प्राकृतिक रूपसँ बहुत बेसी छै से सब